की हाल चाल छै यौ हमरो ठीक
ठीक छै नय किछ एखने अयलौं हे घुमिके कनि गेल छलौं हें मिर्जापुर तरफ
मिर्जापुर गेल छलियै घुमय लए घुमय लए की खाइयो लए
नय नय घूमेय ला एगो दोस्त आयल छले तऽ कहलकै आयल छलियै कैदराबाद से तऽ कहलियै लऽ ले छियै गेल छलै तेल दरबाबे ले उ पंसारी पेट्रोल पम्प प
अहाँ पे तो बड़ पाइ य तऽ अहाँ तऽ लगा पी सकय छी
नय नय खा नय सकै छी गरीबी आदमी सब छै गरीब सब छियै
पाय तऽ एते कमेलियै खर्च करियौ कनि
धूर महाराज पैसे नय छै अहाँ खर्चा कहिया करबै से बतैयौ
अ अहाँ कहै छी अहां पाय नय यै हमरा सऽ डबल पाई भेटलै अहाँ के
दूर आइ संडे छलैय त एतियै कनि एत चाइना टोन मे दुनू आ
अच्छा पर हमरा तऽ गाड़िये नय य की बतबियै
तऽ पदिल नय आबि सकै छलियै यौ
पदिल जेते दूर यौ दिक्कत भऽ जेतै ने
साइकिल ताइकिले से आउ ने तऽ हमहूं आबि जायब अखन एबै की कहै छियै
आईबो जेबै ने से दिक्कत से छै ने हमरा मोबाइल मे नेट नय छै हम पेमेंट केना करबै
धूर ह महराज देख लेबै न कनको के
यौ किन जुगड़ नय ने हेतै से दिक्कत नय छै जीओ
ए तब हम मारि दै मार दै छी ने रिचार्ज उनिस रुपआ वाला कैला टेंशन लै छियै
आइे मे खर्च कऽ देबैै
तऽ की भऽ गेलै
भए जेतै
यौ हमरा पास मोबाइल या न हम अहां के नेट द देब कैला टेंशन लै
यौ आहां मोबइल लके एबै
हँ आबि जेबै
यौ पर हम किया पे करिये यौ पैसा तऽ अहाँके पास छैने यौऽ तेज नय बनबै यौ चिकेन मोमोज खुयेने छलि अहाँके किछे दिन पहिले
छोरू अच्छा अच्छा अच्छा छोरू छोरू कोइ दिक्त नय छै आधा आधा
आधा आधा ठीक छै ठीक छै से भऽ सकै छै तऽ अबियै
अबै एखन एबै
एखन हम आ जाय छी तु एकटा काम करिहे ने तू पकि करा ले हम द दै क आधा नय ते तू एके बेर मे द दे अभी घर पे तऽ हमरे घर पे आबि जो
हे भाय बहुते दूर भऽ जेतै हम साइकिल से छियौ ने ओई ले कहलियौ हं त हमरा पास कोन मोटर साइकिल छो जे एबौ उरके
ई आर हमरा बस गाड़ी हेतै ने पप्पा केमरो गेल छथिन हम आबि जतीयै हमरा दिक्कत नय छलै नय कह सकै छी बोल
अगला संडे के प्लान बना न
एखाम हँ ई ई भऽ सकै छौ पप्पा के फोन करबै अगर पप्पा आबि जेथिन हँ
प्लान बनाउ तऽ दिक्कत नय छै
ठीक छै हम प्लान बनबै छी यौ यै एकटा हम दिक्कत छलै बुझियौ ने हमर कॉन्फरेंसर डैशबोर्ड छै से नय खुलै छै
हमर खुद नय खुलैया हम की करियै हमरा समझे
दिक्कत लागै या कि नय पेमेंट भेटबो करतेै ई जे बात सब करै छियै कि नय
नय भेट तऽ जायत ह शायद से जब कॉल होइ छै तऽ पैसा तऽ अऐबे करति हेतै
से आबि जेते ने नय हिनक हुनका कहियौ ने कोर्डिनेटर से बात करे लए
अच्छा ठीक छै हम कहबै
ह कोर्डिनेटर तऽ बात करथिन तऽ भऽ जेतनि नय तै ले कॉल करै छी अहाँ सबके तीन चारि टा कऽ लै छी कि
हँ जे प्रोसेसिंग मे चलि जाय हँ
हँ जे प्रोसेसिंग मे कनि
दूओ चारि सो बनि जेतै तऽ संन्डे के भऽ जेते खर्चा निकलि जेतै
हँ हं बस ओते करै छियै हं एक एकटा बात बताउ ई जे खतम हेतै हमर सबके बातचीत ओकर बाद हम अहाँके कऽ सकै छियै
आब से ई एखन जे खतम हेतै तऽ हमरा एहि हिसाबसँ से बीस मिनट बाद अहाँ करऽब हमरा फोन
आहाँ आहाँ नय कऽ सकै छीयै हम तऽ अहाँके कऽ सकै छीयै हमरा हिसाबसँ
ई बात छै हम लेकिन ई बात छोटू भैया के कहलियै तऽ कहलखिन कोनो दिक् कत तऽ नहि छै लेकिन फेर पैसा उइसा एकर देतै कि रिजेक्ट कऽ दै छै ने बहुत बार
अच्छा से त हम हम काल्हि एकटा बात केलियै हम बहुत कमे बात करै छियै बेसी नय हम दस बारह टा बात केलियै काईल छोटू भैया से एक कॉल केने छलियै से अब स सांझे मे यह समय मे
हूं की सब बात भेलै
किछु नय ओहिमे ओ इ दिस दटि अहाँके बुझल छै हम टॉपिक टॉपिक टॉपिक हम ओहिमे नय रहै छीयै यौ हमर ओइ मे नय किछ होय छै हँ हँ बस ओनाहे होइ छै यौ ह से हम बात केलियै अब कॉन्फरेंस सर डैशबोर्ड तऽ खुलै नय छै आब हमरा नय बुझल छै कि हमर कॉल रिजेक्ट केलै नय केलै
हम हमर काल्हि खुलल छलए एक बार एक दू बार बहुते बार हमरा लागैया सर्वर इसू के वजह से नय खुलैया की छै एक दू बार खोलै छै फेर बंद कऽ दै छै खोलै छै फेर बन्द कऽ दै छै
एकटा चीज भऽ जाय ई एप एखन दू तीन हफ्ता आओर नय बन्द होइ हम तीन हजार निकालि लेबै हम बुझलियै अपन खर्चा आओर दू ई एक दू एक दू महीना चलि गेले तऽ हम अपन नयका फोने लऽ लेबै
आइ तब तऽ बढ़िया ई जे नय यै
के
कि मम्मी जे या से की केलकै एखन पप्पा के कॉल करे के बदला मामाजी के कॉल क देलकै हँ मामा जी बाहर छथिन कि
हँ ब बाहर छथिन
हूं फोन करै के छलै पप्पा के त क देलकै मामाजी के आब मामााजी हेलो हेलो करै छै मम्मीयो हेलो हेलो करै छै बताैयौ अहाँ
ज
सचि ह
हँ लागि जाइ छै ओहिमे की मामा जी तऽ अगर तोहर आईब जेथुन घर दस पन्द्रह मिनट तखन तऽ आइए के प्लान कऽ लेब आइयए आब जेबै
हँ तऽ देखलिहैं नय एतौ तऽ हमरा एकबार फोन कऽ दियह बुझलिहि तऽ हम कथी से एयबो साइकिले से एबो कि एभी लै ले
साइकिल से आब जाहे रे तोहर घर दू बगल मे छौ आइब जेबौ
सेओ बात तऽ छै हसन चौक त काइल जैती त आइब जैती पदिल
हँ तऽ हसन चौक तऽ हम आइब सकै छियौ
हँ तऽ देखली अके देख ले जेना जे हेतौ
जेना जे हेतै पप्पा एथिन तखन ने
हँ अगर हमरा मे नेट नय रहतौ तऽ काहेकि एइमे रिचार्ज खतम होयवला छौ काल्हि मे आइये खतम भऽ जेतौ बारह बजे या नय तऽ काइल तक
आई तू एक बेर चेक कऽलिये ने
काहेकि नेट छौ कि नय छौ देखि ई बीच मे हम सबके ई बीच मे बहुत इमहर उमहर भेलैओ से नेट बहुते यूज भेल छलौ ये
एक बेर चेक कऽ लियै तु बुजली नय तऽ नय तऽ अगर नय नय हेतै तऽ उन्नीस के करा लेबै नय हेतै तऽ उन्नीस के उन् उन्नीस के रिचार्ज करा लेबै
नय तऽ ओ सब छोड़ संडे के प्लान बना नऽ
हु सन्डे के अगले सडे देखै छियै के गारंटी तऽ नय लेबौ पर हमरा चाइना टाउन मु खायके बड़ मन यै सही बात बतबियौ तऽ ओकर मोमोज चिली पोटटो स्प्रिंग रोल सब जे बवाल होइ छै
ह टोटल केते के खर्चा भऽ जाइ छै अगर जाइ छी बढ़िआं से मूड बना के तऽ
से आइ केटा
हँ दू आदमी अगर जेबै आ बढ़िआँ से खेबै तऽ
दू ढाई सए रुपआ ओइसे बेसी नय
नय तब कहाँ जादे छै
ह देखियौ साठि रुपआ मोमोज दै छै जाहिमे दस से बारह पीस रहै छै दू आदमी एक
हँ हँ आराम सँ एक प्लेट मे तऽ लपेटलेब हँ
साठ रुपैआ के फेर स्प्रिंग रोल होइ छै
हँ
जहाँ खा लेबै तो ओ भी दू आदमी मिल भे मिलके खा लेतै ओकर बाद ई तो साठ साठ एक सए बीसे भेलै ओकर बाद अहाँ चिली पटेऽटो हाफ लेबै ओ एतै पचास साठ रुपआ के पचास के साठ साठ एक सए बीस पचास एक सए सत्तर ह ओकर बाद अहाँके अगर पेट मे जगह बाइच गेलै तऽ एक एकटा चीज आओर ऑर्डर दो सए बीस पच्चीस रुपआ मे
हँ
पूरा खतम एकदम पेट भरि जायत हु हु हूं इले आ त
मतलब बढ़ियां से भऽ जेतै कोनो दिक्कत वला बात नय छै तै नय नय आय जेना होयत हमरा बतायब अहाँ हँ हँ
हँ ठीक छै आइये के हम सोचे छीयै भऽ जेते तऽ भऽ जेतै प्लान कऽ लेबै से बात छै ने हम केे नय जेबे खाय ले अब घर पे नय अनबै अगर घर पे आन देलियै तऽर घर से पायइ हमरा नय भेट लै आ आनि देलियै आनि देलिय खत खतम खेल आ उ उ सब खा लेतै आ हमरा पाय नय देतै से होइ छै कोन पाय कहै छै
नय तऽ हम कहलौं कैले अगला संडे के नाम कहिला कहलौं बुझलियै
किया
अगिला संडे तक अगर ई बा दब इहो सब वाला पैसा आबि जेतै तब ठीक रहिते
यौ पाय तो आइब जाइत रहै छै एते टेन्शन नय लिय तेरह सो टका के अहाँके की काज
नय यौ खर्चा भऽ गेल हमर एक दू सए रुपैआ
एक दू सए अहांके खर्चा भऽ गेल हमर तो केते सात सए एले काइले चारि सौ उड़ा देलियै
ओ हो
जे मे पाय के हं हमर जेमे एतऽ पाय नय टिकै छै काइल बिरयानी भेल छलै रियासत के
आ
द एक नम्बर बिरयानी बिरयानी के दाम बढ़ा देलकै रौ एक सए पैंतालिस हाफ एक सए पैंतालिस के पाँच सए ग्राम
केते मतलब एक सए पैंतालस हाफ मे केते पीस दैया
हाफ मे दूटा पीस
अच्छा काहेकि हम काइल मंगेने छलौं हे काल्हि नय परसुए मंगेने छलौं हें हम दिनमे हँ हँ किछ आ बात क करो हेलो कत से ऑनलाइन ओतौ मंगेने छलिहे
हँ हँ
कलकत्ता बिरयानी से एक सए रुपआ मे दूगो पीस
एक सए रुपैआमे ठीके तऽ छौ उ रेस्टोरेंट के ओ भेजे ने
एक सए रुपआ मे दूगो पीस देलको कलकत्ता बिरियानी के एक सए रुपआ की नाइन्टी टू रुपआ मे
क्वंटीटी केते छलै भ
ब ठीक छलै ठीके ठाक हम कहबै पूरा तऽ नय कहबै एक कंटेनर छलैया
अरे तब तऽ बड़ मतलब एक प्लेट पूरा भरि गेल हेतौ
हँ से भैरे गेलै कनि मनी कम दू आदमी लपेट देलियै बैठ के
दू आदमी मे कोन कोन ओ तू आ पाइके शेयरिंग भेलौ कि नय पाय के सेेरिंग केली कि नय
नय त ज्योति दीदी से ल लने छलियै पैसा न हूं हम सोची हम सोची ई सब जे नय एते तब तक हम खा के खतम कऽ देबै लेकिन तुरन्ते टपकि गेलै ऑर्डर आबै से पहिले पानि पड़ऽ लगलैऽ तऽ ऑर्डर वाला लेटे कऽ देलकै जेहे तीस मिनट मे देतै उहे देलकै एक घंटा मे आब हम की करितियै कहलकै सर पानी पड़ऽ लगलै तऽ हम की करबै कहलियै चलू कोइ बात नय हँ चलै छै ओनिये ओनिये फेकेऽल छै आब तऽ सुनू न हम कैहै छी न एगो बता केे
की
ओ लाइप्स्नैप सँ हमरा हटा दिअ बुझलियै
कीया
उ वला आब स्नैप नय खुलत हँ आब नय खुलत बहुते कोशिश केलौं बहुते
ठीक छै नयका बना ले
हँ नैका बनेबै जी जान सब लगा देलहु ओहि ल चारि दिन से पगलेल छलौ आई डी खोलै लए आब स्टिको टूटि गेलै सब तऽ ओनिये आब फेर से एतै तऽ खाली एगो फोटो छलै तऽ फोटो खाली ओहिमे एगो फोटो टा छलै ने हँ
भइ जब पाए हेतौ ने तऽ करा लिहे ठीक
पुरनका फोटो जेतै तऽ नयका फोटो एतै इहे न
हँ हँ
ओहो पुराना पुराना वाला फोटो सब राइख कऽ की करबै हम
अरे तू पुराना हं से त बात ठीक छौ
आ कि सेम रखने हूं
हँ हँ से तऽ अपन अ नयका फोन के की पप्पा पप्पा केनथि नयगा फोन कि नय
कीन तऽ देथिन आब देखी केना कहिया कीनाबै छी हूं किनाबै लए कोनो दिनस नहि छै कनि हमरा एकबार बता देब न बढ़िआँ बढ़िआँ फोन
बढ़िआ बढ़िआ फोन सब कीतू तोहर अपन यूज के हिसाब से पपा के कहिं दस बारह हजार के दिला देबै न त ठीक ही रहत
वाह
आइफोन लके तू की करबी प्पा नय दिलेथिन हा त कनी दस बारह प्रनद्रह बारह पन्द्रह हजार के नीक बारह पन्द्रह हजार के नीक फोन लऽ लिएहे बात खतम
ह स
एखन तऽ मम्मी के फोन पर टूट पड़ल हेबही
हँ भरि दिन मे एको बार केकरो छुआ दै छै घर आबे छै कि अपने हाथ मोबाइल मिल जाय छै कियाकि बाहर निकले छै तऽ हम फोन नहि दै छियै नहि लऽ के जाइ छियै तऽ घर मे घुसै छिये ने तऽ अपने घर मे घुसलौं हम के हाथ मे अपने फोन दऽ देलक मांगियो के जरुरत
हमरा म मतलब रहल तऽ इंस्टा से इंस्टा चलिए जाइया हमर
हँ ई तऽ चलिए जाइए ने क्यारी की दिक्कत हेतै बस नय रौ पर नुकसान तोरे भऽ गेलो अब कि एक तब उन लऽ के जाइ छथीन काॅल ताॅल
चल कोनो बात नय छै ओ गेलै तऽ नया एतै आओर की कोनो दिक्कत वाला बात थोड़े ने छै पुर न पुर हँ